हैलो जय झूलेलाल
ॿियो किथां था ॻाल्हायो छा बढ़िया तव्हां ॿुधायो
मां बि ॿढीया आयां।
किथां पया ॻालायो तां हलो हलो किथां पया ॻाल्हायो तव्हां? हेल्लो हेल्लो
हेल्लो
हेल्लो
तव्हांखे आवाज़ अचे पइ मुहिंजी?
तव्हांखे आवाज़ अचे पइ मुहिंजी आवाज़ अचे थी तव्हांखे कोन थी अचे छा?
हा हा हाणे अचे थी।
अचे थी। ठीकु आहे उहई अञा डिस्टबंस थी वियो हो तव्हां किथां पया ॻाल्हयो? मां दतिया एमपी मां ग्वालियर जे पासे में
ठ
तां तंव्हा किथां पया ॻाल्हायो, छाता कयूं पढ़ाई पया कयूं यां फिर मेरिड़ आयो? न न मां मैरिड आहियां हाउस वाइफ
म भाव जी च
हा हा ॿार आहिनि टे ॿार आहिनि हिकिड़ी वॾी आहे छोकरी हिय नाए क्लास में आहे ॿ नंढा आहिनि जुड़वा थिया आहिनि त सते साल जा अन
तव्हां छा पया कयो?
वक न न मार पास
्टूट अछा कहिड़ी पढ़ाई था
प बि परार
अच्छा अच्छा पोइ किथे वेंदाव जॉब लाइ तव्हां?
जॉब किथे लॻंदी इंटर्नशिप कयो त छाजी था कयो इंटर्नशिप?
कपंनी हा अच्छा हाणे अचे ति क्लियर?
हा हा हाणे अचेदीं
पोइ मुंहिंजी भेण आहे घड़ी घड़ी थी कॉल करे मूंखे
अच्छा अच्छा अच्छा हुनननि खे छा ख़बर ॻाल्हायो था तव्हां
सही ॻाल
सही ॻाल्हि हा ॿियो ॿुधायो रोटी पाणी थी वई?
हा मुंहिंज थी पई या मां त पीजी में रहंदी आहियां र दाल चांवर ऐं भिंडी ठाहिंदाइन
अच्छा तव्हां पी जी में आहियो हींअर अॼु तव्हां छा खादो असां त ठाहियोसीं रोटी दाल चांवर बसि उहो ई सिंधियुनि जो ताकत ही कान इंदे मां मुंहिंजा पेका आगरे में आहिनि। आगरे में। हा, आगरे में किथे। किथे आहे। आगरे में असां आहियूं ही सिकंदरा जे पासे में। सोसाइटी ठहियल आहे बजरंग नगर में।
परे त कान आहे। हिते
छा था चऊं।
तव्हां आगरा जा आहियो। त तव्हा ताजमहल बि घुमियो हूंदो।
ताज महल असां हिकु बार ही विया आहियूं। चवंदा आयूं न जिथे रहंदा आहियूं हुते जी शयूं नथा ॾिसी सघूं। हिते असांजा पिताम्बरा फेमस आहे मंदरु अलाए किथां किथां माण्हू था अचनि। पर असां ई नथा वञी सघूं हिते।
छो साल में हिकु दफ़ो त हूंदो न हुते ज्योति जो थींदो आहे न।
ज्योति स्नानु थींदो आहे न हिते त हाणे थियणो आहे अगस्त में।
तव्हां
सुठे नमूने थींदो आहे हू त। हा ॾाढो बच्चे पैमाने ते पाकिस्तान सां हाणे माण्हू ईंदा आहिनि हिते। भक्त ईंदा आहिनि। संत, संत अलाए किथां-किथां संत ईंदा आहिनि। पाकिस्तान जा माण्हू ईंदा आहे। हा छोकी हिते जो जोत बरे थी न उहो पाकिस्तान मां आयल आहे। जी। अलाए केतिरे। केतिरा साल पहिरीं जोत आई आहे त हुनजी जोति मां अञा ताईं जोति बरींदी आहे हू जोति। कॾहिं वैसाए, वैसाए जी बि कोन।
ॿयो तव्हांजी धीअ ॻाल्हाईंदी आहे सिंधीअ में।
जी
तव्हांजो एक्सपीरियंस ॾाॾो
न न मुंहिंजा ॿार समझी वेंदा आहिनि। ॻाल्हाईंदा कोन आहिनि।
उहो ई असां त चऊं था ॾाढो सिखो सिखो। त खिलींदा आहिनि। असां बि ॻाल्हाईंदा आहियूं त खिलींदा हा हा ॻाल्हाइण जी कोन था करनि। समझी त वञनि। बाक़ी ॻाल्हाइनि मुंहिंजो पुटु नंढो आहे त हू कॾहिं कॾहिं खिल मज़ाक में कंदो। चईंदी आहिया, हिते अच त अचां थो अचां थो।
तखे बि न
मूंखे बि न ईंदी। हा कोशिश त कयो था न पाण। पर पंहिंजी भाषा कीअं विसरजे।
ॿियो ॿारनि जा स्कूल खुली विया हिनि?
ॿारनि जा हितेे मुंजे नंढनि जा त ॿावीह तारीख़ खां ई खुली विया हिनि, बाक़ी वॾीअ जा हाणे खुलिया हिनि उणं टींअ तारीक खां।
हिते आगरा में त ॾाढी लेट त खुलन।
त हिते असांजे हिते बंदि बि ज हा, न हिते बंदि बि जल्दी थींदा हिनि। असांजे ट्रींह अप्रैल बंदि थी विया हुया।
मुंजो भा यो और मुंजो त कल तो खुले स्कूल।
अच्छा।
न न हिते त असांजो स्कूल जो टाइमिंग पांण हिते साढे ॾहें ताणीं हुयो, हिनन जो साढे सत तें वेंदा हुया साढे ॾहे अची वेंदा हुया। गर्मी ॾाढी आहे पर हाणे कलो खां वधी वियो टाइम। कलो खां हिननि जो हिकु लॻे छुट्टी थींदी हाणें।
हेतिरी गर्मी में बि हिकु लॻे थींदी।
हिकु लॻे थींदी हाणे घर में बि विहनि ता छा ता करनि टी वी फोन टी वी फ़ोन बसि।
सही ॻाल्हि आ
ऐं स्कूल में वेंदा त पढ़ींदा त सही थोड़ो घणों मथे में वेहींदो त सही न त असांजा प्राण ता पी वंञंनि।
सही ॻाल्हि आ। ॿार सां गॾु त ईअं ई थी वेंदो आ सॼो ॾींहुं बुख ती लॻे बुख ती लॻे करंदा इनि
ख़राब, बसि पूरो ॾींहुं रधिणे में बीठो हुजि हिननि सां गॾु। स्कूल वेंदा सुबु जो टिफिन, मुंजो हिननि जो प्रोपर्टी जो कमु आहे। पोपर्टी जो कम आहे त उन असां त जॉइंट में ई आहियूं असां ॿ ॾेराणियुं हुयासीं त हाणे हू त मतलबु ही जयपुर लॾे वई आहे।
त हाणे हिते आहे कोन्ह त मां ससु मु सां गॾु रहिंदा आहियूं असां। हा
वॾनि जो बि सहारो आहे।
त हुननि जो ज़रूरी आहे भई, हो उननि जो बि छा हे मुड़ुसु दुबई रहींदो हुयो हुनजो त दतिया लाए फ्लाइट आहे कोन डायरेक्ट त जयपुर में ईंदा इनि त डायरेक्ट जयपुर में ट्रे ॾींहंनि लाए अचनि ॿ ॾींहंनि लाए अचनि त डायरेक्ट जयपुर ई लहींदा इनि। त हाणें हिन करे हुननि जा ॿार ॿच्चा, जयपुर त स थी आयासीं, वेंदा ई रहींदा यूं हर साल वेंदा आहियूं असां घुमण। ॾेराणी मुंजी सुठी आहे ॾाढी त हू सॾु कंदी आहे। तां बि जयपुर में शिफ्ट थी वंञों, हुते ॿारन जी पढ़ाई सुठी आहे। मुंजो घोटु नथो मंञें, चए तो मां दतिया न छॾींदमि। हो मना ता करनि, चवंता मां कोन छॾी तव्हांखे वंञिंणो हुजे तव्हां वञों मां कोन वेंदमि।
बचपन हुतां जो आहे न तॾहि।
बचपन हिता जो आहे, वरीे हिननि जो दोस्त, यारी सभु कम धंधा सभु हिते ई आ न। त हिननि जो मन ई नथो करे। हा त हिन करे चवनि ता तहां भले वंञो मां कोन वेदुम। अकेलो छा कंदासीं वञीं करे असां।
ॿियो, तहांजी धीउ छा ती करे?
हु नाई क्लास में आहे।
अॻियां छा करण जो सोचियो?
अंञा
हैलो हलो, अॻियां छा करण थी चाहियो? मुंहिंजी आवाज़ अचे थी तहांखे? हलो त ॿुधी ता पायो मुुखे या न ता ॿुधी पायो?